ह हेलो
तँ
है आवाज
आवाज जाइए
हँ अबइया
हँ की हाल चाल की हाल चाल छै
ठीक छै
हँ आओर हाल चाल सभ उम्हरका केहन गर्मी अइ हुँ कनि बाहर अबियौ ने अहां
हँ गर्मी बड़ छै
ओ आओर कीसभ होइ छै एखन खेनाइ पिना भऽ गेलै
ह खा लेलीयइ आहा खेलउ
हँ नहि हम नहि खेलहुँ हमरा ओतय कनि लेटसँ खेनाइ होइ छै ताहि दुआरे एखन ई कने घुमि फिर कऽ अबै छथिन तकर बाद खेनाइ पिनाइ होइ छै
छी न
हँ खेनाइ बनि गेल छै लेकिन बनने नहि ने होइत छै जाबे तक अहाँके पुरुख नहि खाता आबे तक नहि ने मौगी खा सकैया
ह नहि नहि ओ त बड़का ज छैाँ अप सबके मिथिलामे जे छै
अपनो सबके जिन्दगी ई साधारण नहि छै मोगियो के जिंन्दगी हँ बड़ कठिन छै लोक लोक कहै छै ने जे ओ नहिए बजैत छै किछु नहि कते सरल छै लेकिन सरल छै अपन सबके जीवन
न नहि
हँ
आ ओहो अपना सब बला जे हइ ने आइ काइल के मॉडल आदमी सब टाके खाे छै छ मिथिला के तऽ जब तक भूलै तक केना खेतय आर सब कहियो हेलो
सभके देखय पड़ैत छै ने
म छै
तइ दुआरे सी ह हँ बड़थििन छै अपना सब एतय तहन तऽ लोक की करतै त कहुना क कहुन कऽ चली छै आँय
हँ आँ आवाज क्लियार नहि आयब रहल हँ हँ
अ बुझ त हेलो
खूब सुन्दर आवाज अ
तखने आबाज क काटि काटि कऽ आबि रहल
अजलया हेलो
इएहसभ छै और सभ
आ पी क
आओर सभ ठीके ठाक आओर सभ गप्प सुनबियौ कने
ह की सब बन खाना
आँ
बनल हँ
खेनाइ बनल ह रोटी बनल हए आ तहनसभ अथी आलू परोड़ आ कटहल एखन तऽ आम छै अहाँ सब आम
हँ हँ ह वला गाम मे तऽ खूब फड़ल छै गाम सेए ऐल ए आम आ आम खाय छै
अच्छ
आह त दुपहराा लै छी ने ने आओर कहियो आइ के समय मे सब्जी नहि हो ब सेहो चलैत रहे छै
गर्मी वला गप जाड़ वला गप ठण्ढा वला गप सब रंग के गप हेतै ने हँ बाहर एबै तहन ने बाहर एबै तहन ने
हम तऽ बाहरे मे छी अहँके टावर नहि पकड़ैय बुझिया
हम हैया हम छीयै बाहर मे अंगनामे घुमि रहल छी
आ हम छत पर चैल एलौं त त गरमी बड़ छै
बड्ड गर्मी छै ने हवा नहि बहैया
बहै छै हवा तनि तनि क घरे पर छलिये त आवाज नहि जाय छै
हँ यै तैओ गर्मी सँ नीक जाड़े रहै छै नै हँ वएह कने बच्चे धियापुता सबके दिक्कत भऽ जाइ छै ने कपड़ा सुख बऽ मे आ जिनका कनि छोट बच्चा छनि तिनका कनि बेसिये दिक्कत भ जाय छैन ने ओ बच्चा के कनि पाल पोसेमे हं कियाकि बच्चामे बड़ मेहनत होइ छै ने पोसे मे तेल दियौ कुर डियो चार बेर क पाच बेर बच्चा छोटकी बच्चा के तेले पड़े छै आ हं कपड़ा खोलिके ओकरा तेल देनाइ बड़ मुशकिल भ जाइ छै ठंडामे
हँ आ बूढ़ोे के ओहिना दिक्कत
हँ बूढ़ो के ओहिना दिक क कहत ह आ रंग रंग के बीमारी हुनका ठंडा मारि देलकनि हुनका ई भऽ गेलनि हुनका ओ भऽ गेलनि तइ दुआरे लेकिन चेतन के लेल तैयो जारे जारो मे जारे मे हँ हँ बेसी कपड़ा ल बड़ बड़ जाड़ लागल त बेसी कपड़ा लत्ता
पहिर लिय ओ तरेछै जे गरम गरम त पकौड़ा सब दैत रहु
हँ सभसँ नीक काज कतबो काज धन्धा कऽ लिअ हाथ पैर धो कऽ पोछि कऽ ओकरा गरमाइयमे नहि टाइम लगै छै जे कनि ठण्डा ठण्डा हाथ पैर रहै छै
छैहे कि हँ
आ फेर गरमा गेल तऽ बड़ सुन्दर आ आब तऽ लोकके कते तकनीक सब भ गेल ये रंग बिरंग के चीज लोग घर मे राखै लागल ये
हँ हँ हीटर से जरा जरा क
सब रंग बिरंग के चीज सब राखे लागल है तैं आब जाड़ के ओते नै छै लेकिन गर्मी कतबो भऽ गेलैया नबका आधुनिक व्यवस्थासभ लेकिन तैयो गरमी नहि बर्दाश्त होइ छै
हूं की करतै लोकसँ आ बहुत लोक एहन छथि जिनका कि ठण्डो नहि पसीन छनि जाड़ो नहि पसिन छैन कियाकि सभके जाड़ जाड़ो वाला कपड़ा नहि ने उपलब्ध रहै छै नहि छै एखनो कते लोग एहन छै छै जेकरा कि कपड़ा लत्ता नहि छै जाड़ बला एकटा कपड़ा पहिर कऽ घर नै छै घरो बहुत लोक एहन छै जकरा कि कि नहि छै सबके हँ सबके छैहे घर से कोनो गप नहि भेलै
नहि एक एकटा छै अपना सब दिस जे अहाँ के किननो छी तऽ अपन गुजर भऽ जाइ छै उ नै छै हं भुखमरी नहि अपन आब दै छै भगवान जेहनेमे अपन जे रहल तेहने मे अपन गुजारा कऽ लेलक
ह हँ आ ई छै ने यै मिथिलानी सबके रहैके छनि हुनका सबके तौर तरीका बड छनि अपना सबके मिथिला
हँ छैहे कि मोहन पाँचे रुपैयामे गुजर क लेता आ दशो रुपैया
हँ खूब सुन्दर नहि किछो छै तऽ बाड़ी मे स सागे तोड़ि लिअ
हँ साग भात
हँ सागे भात सन्ना कऽ लेब हँ दाइले छै तऽ दाइले भात कऽ लेब दुइये टा आलू छै त ओकर सन्ने बना लेब मिथिलानी सबके रहै के बड़ तौर तरीका का छनि हुनका सभके तैं क हुं हुं हुं नहि किछो छै तऽ हँ दिक्कत हँ नहि किछो छै तऽ बाड़ी मे एरकोचे छै एरकोचे तोड़ि लिया आ ओकर सागे बना लिय की हेतै उएह खा लेब आँय
सब्जी जकाँ बना सकैत छी आ कचरीओ जकाँ बना लिय
हँ हँ रंग बिरंगके चीज बनै छै अहाँ एरकोच केना बनबै छियै
कांचे ओकरा तोड़ि लेलौं लोढ़ी वला
हँ हँ नहि
हँ तऽ ओकरा तोड़ि लेलहु ओकरा बढ़ियां ठाम सँ तखन ओकरा लेलौं आ ध एक रति हल्का हल्का लाइर तऽ कनि ओ लरम भऽ जाइ छै हँं मुरझा जाइ छै तऽ लोक अपने सँ चुनि चुनि कऽ लरम लरम पात तोड़ेयै आ कनि लड़मा दै छियै तऽ आओर नीक भऽ जाइ छै
हँ हँ
हम एहिठम मधुबनी मे सिखलहुँ हें हमरा तऽ एते दिन नहि अबै छले बनब
हमरो नै अबैयै आ सब सब रंग के बनवै छै तें सीखै के मोन होइत
खुब नीक रहै छै हँ तऽ हमहुँ तऽ दीदी नहि बनबै छलहुँ मधुबनी जा कऽ हमहूँ सिखलहुँ हें तऽ एकटा बाटी मे अहाँ बेसन लऽ लिय आ बेसन मे कनी कनी कऽ कनि कनि मिरचाइ के बुकनी कनि धनी के बुकनी कनि गरम मसाला कनि सबटा चीज दऽ कऽ ओकरा मीला लिए ओहि मे की अंचार दऽ दियौ कुच्चा बला
अच्छा मने सबटा ओएह बेसन
हँ सबटा ओइ बेसन मे मिला कऽ आ तखन ओकरा पात के सिलोट पर मे एक एक पात दऽ दऽ के ओकरा मोड़ि कऽ ओएह बेसन साटि कऽ लोरी बना दिय
हँ
तखन ओकरा काटि दियौ आ वैह बेसनमे लगा लगा कऽ तेलमे माछ तड़े छी तैना
अच्छा आ मसाला की सब दै छिए
तकर बाद प्याज लहसुन तखन से आदी प्याज ई सब सबटा चीज एकटा मे पीस लिय टमाटर दऽ कऽ
अच्छा खटाइ मे टमाटर
खटाई मे तऽ दियौ अहाँ के नेबो टमाटर सँ नहि हैत
नहि टमाटर सँ ओते खट्टा
नै नै मतलब टमाटर तऽ स्वाद ले दियौ ओहिमे तऽ नेबो देब पड़त हँ आ तखन भुइज कऽ जे माछ जेना तरकारी नीक सँ भूजै छी तहिना ओकरा भूजि लिय तकर बाद कनि सरसो ध देबै सरसो के भूजि लिय आ भूजि के बारे मे रस के बरका लिय बरकेला के बाद ओकरा खसा दिय तऽ आइयो त उठ जेतै शरम होइ छै बरकेला के बाद बाद ओकरा खसा कऽ आ कनि मीट मसाला खसा दियौ आ ओकरा उझैल
अच्छा भेलय बर चाहटगर होइत हेते नै यै आ ओ तऽ हमरा लागैय जत्ते काल रहैत हेतै तऽ आरो ओहि मे मसाला तेल मसाला भिजैत हेतै तऽ आरो सुन्दर होइत हेतै देखाायमे ने दिनमे बनाउ आ राति मे खाउ तहन तऽ आरो हँ
एक न
आ दिनमे बनाउ आ रातिमे खाउ तऽ आरो सुन्दर रोटी सने
आ और सुन कम बनै खाइय अहाँ के कथी खाइ छै
अच्छा तहन चलू अहाँ तैं ने सब सँ सभ चीज सिखबाक के चाही आ सब सब रंग के सब चीज बनबै छै ने कोई केना हँ कोइ कहुना बने नहि हमरा तऽ अबिते नहि छले हम तऽ तैं अहाँ से सिखलहु ने सिखय ला मोन लागल छलै नहि हँ हम ओ नहि हमरा ओ नहि अबै छल
अच्छा अच्छा
हँ हमरा ओ अथी जेना जे काटि कऽ जे साग जेना होइ छै हँ ओहामे ने ओ सभटा नोन हरैद बेसन सभ चीज सानिकऽ आ ओ ओकरा छोटकी छोटकी टिकिया जेना बनााकऽ जे तेलमे हँ तरिकऽ ओ सरसो मिरचाइ दऽ कऽ जे बनैत छै हमरा से वाला अबैया ई नहि अबै छलै लेकिन एहिमे मेहनतो छै
मांछ जेकां लागत एको रति बुझायत नहि जे माछ नहि खाइ छी बुझायत जे मांछे खा रहल छी
हँ आ जी मे जँ नीक लागि गेल तऽ तखन ओते मेहनत के कोनो नहि रहै जे चलू स्वाद तऽ लेलियै स्वाद तऽ लेलियै
अपनो सभके मिथिलामे रंग बिरंग के छै
छै आ अपना सबके अहाँके ई कखनो आसे त नहि भऽ सकैा कोनो चीज जे चीज रहल अपन चट बना लेलहुँ सभके खुआ पिया देलहुं अपनो खा लेलहु
रंग बिरंग के चीज बना लेलहुँ अपनो खेलहुँ अ लो के खुलियै से छै अपना सबके हँ अपना अपना सबके छै कि जे परसैयो के बड्ड लोकके बाए छै ने कोनो चीज ई नहि ह कोनो चीज ई अपना सबके नहि छै कि जे बना लिअ आ असगरे खा लिय से नहि होइत रहे छै एतनीे ते एतनीे कनि सब के दऽ दिये जे सब कने चीख लेते सब के कने स्वाद लगते जे की केहन छै आ सभके लोक खुएतै तखन ने बुझबो करतै जे कोन चीज कोनमे कमी छै तखन ने ओ चीज लोक पूरा करतै हँ
आ त एखन गाम नहि जायब
नै गाम आब हम एक बेर छैठमे जायब छैठ मे हमहूँ आब पानिमे ठाढ़ होइ छियै ने
अच्छा हँ हँ
हँ एगिला सालसँ पैनमे ठाढ़ होइ छियै तऽ ताहि दुआरे तऽ बीचमे तऽ जाइते रहै छीयै गेले छलियै ओनाहि कतबो